हँ हेलो
हँ य‌ए गुड मॉर्निंग केहन छियै
गुड मॉर्निंग अहाँ केहन छियै
हम तऽ ठीके छियै अहाँ कहियौ ने
हमहूँ सब ठीक छियै चलि हियै अहाँ इधर कत कतेक गर्मी हय
बड गर्मी छै कहां छि घरपर आम फरल यत गाछी नहि जाइ छियै
हँ घर पर तऽ छियै लेकिन नहि आम गाछी नहि जाइत छियै धियापुता आर रहियै तब जाइत रहे आब तऽ नहि जाइ छियै लोक खिसियाइ छै गाछी आर जाय
ए जा कोई बात भेलै गाछी बिृछी लोक त रहै तऽ लोक जेतै न
नहि जनै छियै गाँव समाजके लोग रहै छै ने तऽ कछु कछु बोल लक भाय यारके आ वस खिस आ जाइ नहि जाइ
य गाछीमे जा कऽ अहाँ बदमाशी करैत छियै
नहि नहि बदमाशी नहि करै छियै नहि होइ छियै कि तऽ सिआन हो गेलै जे नहि जाय नहि जाय एहि लेल समाज आरके लोकसभ भायजी आरके कहऽ दै हइ
तऽ ऐसे नीक तऽ लोक धिये पुता रहतै से नीक छै किया सियान हेतै
आ हँ किया सिआन हो जाइ छियै धियपुता आर रहतै तऽ बड् मन जब मन जहाँ मन वहाँ जाय आर
कैलसामे खुना क दो अथी एक चाउमिन बनेने छलियै अहाँ
हँ हँ एग चाउमीन बनले छलियै
केना कऽ बनबै छियै
की कहल की बजलीयै
केना कऽ बनबै छी ओकरा
चौमिन तऽ कच्चा रहे हय तऽ ओ ओकरा उबालके उबाल दी हे ओकरा ठण्डा पानी मे भी धो धा ध के रख दै तऽ पानि उनि अपन एक साइड होइ गेल ओकरा बाद ओहिमे कचा पत्ता कोबी गजरा शिमला मिर्च ईसभ आरके भूज के मिरचाइ प्याज ईसभके भूज के एक साथ
‌ओ
ऊपर से अ ओ चौउमिंगबा के डाल दीहे आ अलगमे ऑमलेट आरलेट बनाके ऊपर से फेर ओमे डाल देे हैं नमक टेस्ट अनुसार
अंडाके की करै छियै आमलेट बना लै छियै
आहाँ अण्डा के ऑमलेट बना दै छियै आमलेट बना के आ तब ओय मे डाल दै छियै आ उपर से मसाला थोरा नमक आधा देली पस्ता मसाला दी त अच्छा लागै ेस्ट आ लगै है अच्छा
नीक लगे खाायमे
हँ नीक लागै सभ देली रहए अपने घरमे हथिन चारि पाँच लोग तऽ ओ लोकके देली तेक कतेकके खाय लेल तऽ सभलो टेस्ट कए ले पुछली केना बनली त कह हँ हँ ठीक बोल अच्छा रहल हँ बड तारीफ कलथिन अच्छा बनले अच्छा बनले फेर खायब बनाय के हमले ठीक है फेर बनाय के खआब अहाँके
ह ह त सबकुछ रखा ह तऽ नीक निक बनबै करतै
खैब
अच्छा हमहहुँ एक दिन देखबै ट्राइ कऽ कऽ केहन होइय
अच्छा करब ने अच्छा लागे ह टेस्ट अच्छा आबे है आ बनायब जेना तैली होना बनाय ब न तऽ देख ले मोबाइल आर पे केना बोने है
हँ हँ से तऽ ठीक कहलियै आजकल मोबाइल पर सब भेट जाएगी
हँ हँ मोबाइलोपे सभ भेट जाइ ह जे आबे है से आबे हइ न आबे हइ तनी मोबाइल आर पे देख ले है आ नहि तऽ घर परिवार मे अगर रहली तऽ सभसँ टेस्ट मतलब थोड़ा सभके लेल पूछयके पड़े हइ कि केना खाइ है त सभके तनि पूछ लेलियै अहाँ केना खाइ छी अहाँ केना खाइ छी ओहे सबके मिलाके टेस्ट बना लेी तनि ओनहु के मिला के तनि एनहु के मिला के बना लेी घरोवाले के सबके अच्छा लगे
हँ सबलोगके पसन्द आबेके चाही ने कियकि घर त आदमी सब खेलक तऽ नीक लागलक
तऽ ओना ओनाहिते करब अहाँ पूछि लेब आ नहि तऽ पूछि भी लेब आ तेना मोबाइलोमे देख लेब दुनूकेँ मिक्स करि कऽ बनाय लेब आमे तऽ घर आर क दैत कि जेना मोन करे हेते हहाँ बनाउ अपने लेल अपने अनुसार तब तो बाते निकललै है तऽ मोबाइल आर से देख के बनाए
हमर बाबूजी कहिये कहलखिन क कनि बनाब हम कहली ठीक छै बाबूजी लेकिन इन्ने उन्ने मे लागि गेलिए ह आइ तक नहि बने लिय
हँ
अइय तऽ अहाँसँ आर मैगी मैगी आर पास्ता आर बनाबै छियै
हँ ये ई सब तऽ शाम के नाास्ता मे हर डेली के बुझियौ तऽ बनि जाइ मैगी
केना
ई सब तं ईशाम कें शाम
अच्छा अच्छा तऽ केना बनाबे छीियै अहाँ सब सदो बनै छै से एतेकंग मोसम दुआर घाट के बनै छै
सादा तऽ बच्चा सब के बने है धिया पुता के क ओ सब मसाला देल नहि खाइ छै आजकल के बच्चा सब है कहत की हमरा मैगीए दे एक बेर चिखा देबे किी नहि तऽ उ परैक जाइ छै
हँ हँ बच्चा आर तऽ कहै है कहै ह हमर भतीजा आर रहलै ओहिमे तऽ कहै है मैगी मैगी है मैगी है ओकरा मैगी बुझा है तऽ सादा आर रहलै तऽ मैगीए समझ क ओ खााय लेलै
हँ आ देखिऔ कि हमर भाय के बेटा बेटी सब छिये ओकरा सब के एक बेर में एके कड़ााही मैगी खाली उबाल क द नमक छी बाह बा सलम सला नहि धरैय तीन गो धिया पुता है तीनू एके छिपा देखते है ओहि सब बुझियौ खााकऽ भोर के ओकर सबके उहे खाना छियै
ह तऽ मैगी बच्चा सभके तऽ जे खियाब से नीक लागे लागत ओकरा सभके उहे खायत ओहे खाय
ह ओकरो सबके टेस्ट बुझा जाय है कि परैक जाय है ओ प
हँ हँ
हमस तऽ बनबै छलियै मैगी केना बुझै छियै प्याज ई सब मिरचाई सब टमाटर ई सब काटि लै छलियै मैगी के फाड़ि फाड़ कऽ ऐसे नॉर्मल पानी मे ऐसे धऽ दै छलियै एने की करै छली प्याज ई सब भूज के हल्का हल्का मसाला छींट के मैगी मसाला ईसभब धअ दैछलिए तब फेन मैगी डाल दै छललियै टमाटरो पे मसाले मे फ्राइ क लैइ छलियै आ तब मैगी डालि दै छलियै ओकरा बाद अपना अनुसार हमसभ ओते सूखल तऽ नइ हल्का तैका मने कि पानि धऽ दै छलियै कि पूरा मिलल मिलल घलल लेखा रहै छलै तऽ खाायमे नीक लगै छलै
हू हँ हँ सुखलो बनैत छै ओ चाउमीन जैसन ओकरा उबाल देलक पहिले एक भापमे ओकरा छानि लेलक आ छानि के एने मसाला आर बनाय लेलक ऊपर से डाल देलक तऽ सू ओ सुखलो आर भूजन जैसन
ह नइ हमसभ एकरा नइ उबाले चाउमिन बनेने छलियै की ने तऽ ओकरा उबाले छियै कियकि ओ बजजर होय हय ई तऽ सॉफ्ट भ जाइ हई ई नॉर्मले पानी सँ आ चाउमिन बनै छी गरम पानी मे उबाल के तब ओकरा प्याज उज सब ध कऽ भुइज क सौस उस डाइल कऽ तब ओकरा खाइ छियै
हू एना इहे एना तऽ चाउमिन रहै एगो कही गेल रहलिय रह त कोनो बना खिचैले रहले मैगी चाउमिन के तरह त ओहो अच्छा लगलै उहो खााय मे अच्छा लगलै
एहिनाइते कोनो चीज मे सभ चीज पड़ि जाय हइ कि नै धऽ देबै तऽ ओ तैका स्वाद बनि जाय
हँ हँ यै तऽ ठीके कहलियै य
ह ईहे सब बात अच्छह आउ ने कहियो घुमै लए अहाँ अही हमरा ओतअ तऽ बनेबै एक चाउमिन हमहुँ
हँ आबै बड गोरमी हइ कने जाय हइ कि पलाान न करे है कि कतने गोरमी है रास्ता मे न जाय हइ बोने हइ
शाम खुना कऽ आयब कि नइ शाम खुना कऽ धूप ओते नहि रहै हइ
शाम खुना शाहु खुना के तऽ आब ठीके कहलिये ये अबते अबते तऽ राइत होइ जे
नहि तऽ एनाहितो कऽ सकैत छी भइर क भोर कऽ आबि जाब दुपहरिया दिन भर रह हब आ साँझ मे फेर चलि जायब
कोन अहाँके धिय पुता छथिन कि कनतथिन
इहो ठीके अहाँ बजलिय
काल्हि आउ अहाँ तऽ एतहि भेँट करैत छी ठीक हइ कि नहि
हँ हँ ठीक कलियै कले आबै छी क समान है न हँ ती अ की कहलियै